हँ बोलू की हाल चाल छै
बड नीक छै सखी बड दिन बाद अहाँसँ भेट गप भेल। से अहाँ कहू अहाँकेँ केहन हाल चाल छै?
हमहुँ बहुत नीक छियै एकदम बढ़िआँ छियै।
बाल बुतरु घर परिवार सब नीक छथिन न
सभ नीक छथिन हमहुँ सोचबे करै रहियै जे कहिया अहाँसँ बात करू तनि हमहूँ समय निकालू कनि बात करु।
न ना तऽ आब तऽ अहाँ पैघ लोग भ गेलथिन तऽ अब अहाँकेँ केहन याद रहैत कि हमरा रोज हमहुँ हीअ धरतीप
बताउ अहाँ उल्टे बोले छी हम दुनिया जंजाल में फसल छी अहाँ हमरे तन मारय छि।
अहाँकेँ एक बुतरू छै तो अहाँकेँ फुर्सत नै भेटाई छै आ जे हमर कपार पर जे बजरंगबली दू दूगो बुतरू बैठा देेले छथिन दुनू कंधा पे राम लक्ष्मण से बताउ तो हमरा आर केँ कितना फुर्सत भ भेटत?
दुर्गा माता कऽ नाम सुनले छियै न हुनकर नओ गो रूप होइ छै। बुझली अहाँ केँ तऽ बजरंगबली छथन ठीक है एगो राम एगो लक्ष्मण नमानि लिउ हमर एगो देवी केँ अन्दर नओ गो देवी समैल छथिन।
एक देवी केँ अन्दर नओ रूप केँ दर्शन भऽ जायत अहाँकेँ
ओ जे चौबीस घंटा नजे हमर क्रन्दन होइ है न आ जे हमर माथा आ देह के जे हमर गंजन होइ है अहाँ ओकर अन्दाजा नहि लगा सकै छी।।
ह नहि तऽ देखो जेना कह जा कहल जाइ छै ने सखी कि जञ्जाल कगाल से जञ्जाल बेस। त जाय दौ एहि हमनी आर के जंजाले नीक छै।
ह बने के मने के मनबेके है। हाहाहा
आ नै तो देख
सत्य से दूर रहिके तभिए खुशहा लऽ रहि सकै छै। बुझली
ई तऽ अहाँ सही कहलहुँ।
हँ तऽ हएह लेल आब एकरा आरके जंजाल केना कहि सकैत छी
हाहा तऽ मैया जी के रूप छथिन।
ह सुबह शाम धूप अगरबत्ती दै के है मोन के मुोताबिक चले के
बस बस हम्म आ न तऽ फिर जहाँ काली मायके रूप ले लेलथिन तऽ फिर तब मुश्किले भऽ जायत अहाँकेँ
हमर ज्यदातर कालिए माय छथिन। हाँ
हाहाहा -
ठीक भेलनि तऽ ठीक भेलन शीतला माय नहि तऽ काली मा बीच मे कभी कभी एगो दूगो छोटकी माता रानी दिख जाइ छथिन तऽ
ह नहि तऽ जखनी ओ रूप तऽ तइन अहाँकेँ बाबू जब बौआ जे अहाँकेँ सुतल रहै छथिन तऽ खनिये नजर पड़ै छथि।
अरे तखनी तऽ हमरा लगे हमर बौआ हेबे नहि करे हुनकर कोई रूप नै नजर आबे हमरा। अन्दर लगे जेना कि ह ह अरे एते सुन्दर एते सुशील तऽ शान्त बापरे दुनिया के कोन सा हम पुण्य करलियै रह जे हमरा पल नसीब भेले एना हमरा लगे छै। सोचे छै पल और लम्बा होते रह ओ
छै लेकिन बुतरू एकसँ डेढ़ घण्टामे उठ जाइ छथिन।
ह फेरो सोचै छियै जे ह फेरो सोचै छियै जे आब तनी एक डेढ़ घंटा भऽ गेलै हन अभी नहि उठते तऽ फेरो राति के फेर ओ जंजाल बढ़ते राइतोमे तऽ सु के इन्तजाम करे के है तऽ फेरो हमरा फेर ओकरा आर उठबे के पड़े छै
बा बहिन ईसभ दुखसँ ने हम बहुत निमन रहलहुँ जेना हमर बुतरू अगर। ह छओ बजे दुनू बेटी छओ बजे सुति कऽ उठ उठलथिन ने नओ बजे जेना अहाँकेँ सुता देब तऽ ओ सुति जायत
ह।
आ अभियो तक वही आदत छै दुनू के ज पाँच बजे बिसुतके अगर दिनमे उठि जयथिन आ जे फेर नओ बजे लए खिला पिला क साढ़े नओ बजे लगी लाइट उइट बुता देत तऽ ओ दुनू के दुनू सोति जायत
अहाँ खुशकिस्मत छी हमर वाली के तऽ सुतहुू के नी सुते के भी होत ते हमरा कहत दे नय मम्मी हमे नय जायब बिस्तर पर तू हमरा सुता देबै हमरा नय जायके है हमे अइखे नय बंन्द करबै हमे सुति रहबै हमे आखे ने बन्द करबौ मम्मी
केहन सुताय मम्मी यहाँ हमरा आर के
हमरा नय सुते के है हमरा आँखि नय बंद करे के है मम्मी लाइट नय लाइट नय बुतो लाइट जलल रहल रहोलदीही ई सब ओकर अथी रहे ह टंटा और हम क नय सकै छी
उ देखो सखी जेना एक इय इह समय सबके भी ने एगो अलगे मजा छै
मजा सजा दुन्नू छै मजा तऽ जादा सजा छै बात करे में तऽ मजा लगि रहले हन लेकिन जब झेले के पड़े है त बहुत बड़ा सजा छै ओहिस लागे कोनो जेल आर के सजा कम होते
जेना कहो ने तऽ अहाँ वर्किंग वूमेन छ हू त ड्यूटियो करयके पड़ै छै घरो देखेके पड़ै छै आओ रात कि रात्रि के जेना अगर अहा नींदो ना पूरा करब तो भर एकदम माथा भारी हो जाइ छै
तऽ
अहाँके
एहि लेल कुछ ओर करैके ने मतलब दिमाग की बोलू मोन ता करे है जे करू लेकिन दिमाग त मतलब बोलो ने शरीर से जादा जे दिमाग थकल रहत अहाँके कोनो चीज मे मन नय लागत शरीर के थकान त तनिक खिचियो क अहाँ काम क लेब दवाइयो खा क तनि आराम करें क हो जाइ छै
न ई बात तो सही कहलो सखी
मन आ दिमाग जे थकल रहत ने कुछोन सोना चानदी रह त ओहोने उठ मोन करत जोतू तनी सुकून हमरा मिल जाय
अब औरत के जिन्दगी मे आओर का छै बस एगो सुकून जे पल छै ने बड मुश्किल से भेटाइ छै औरत ऊ ऊ सुकून वाला पल या त एक कप चाय पियैमे जे समय मिलै छै ऊ रहै छै आ नय त दू घण्टा चाहे एक घण्टाके जे नीन्द पड़ै छै से ऊ रहै छै
ओ अहाँ त चाइयो के सोइच सकैत छी हमरा त कभी कभी कहय जे मम्मी पीबे नय करय आहाँ तू राइख दे तू चाय किए पीले मम्मी मम्मी चाय नहि पी मम्मी तु पानी नय पी बुझलिय हम त हमरा त चाहियो जे अगर ई सुतल रहल तभिय हम तनी सु से पीली नहि त ओहो हमर कंठ पर सवार होक हमरा ई जेना तेना हम पियै छी
ई त बड़ा कष्टकारी अहाँके समय बीते छै तब त
बहुत अजीबो गरीब हम परिस्थितिमे फँसल छी समझमे नै अबै छै जे सोचै तऽ बड़ा छी जे केना एकरा हम मतलब संयम में रखू या केना कंट्रोल करू बड़ा विषम परिस्थिति म हम फसल छी
सबजेन सबजेना हमनि केँ माय के श्राप छै श्राप जे
करम कऽ फल
बस बस कहल जाय छै न कि कर्मा लौटे छै बस ई हमनीयाआर केँ करम लौटय छै करमा लौटय छै बस बस जे देखउ कहै छै न कि भगवान अहाँ एक माँगब तऽ भगवान दस देब छप्पर फाड़ केँ देत तऽ बस अब सम्भालू भगवान तऽ छप्पर फाड़ दे देलखिन अब अहाँ झोली मे समैटिते रहू
उ सोचै छियै
इ एगो एहेन विचार है जे बार बार आ आ कऽ मोन करे जे नै यै पर विचार नै करेके इ एकरा एनाहिते छोइर देल जाय
देखु सखी हम जे कहब कि एक ठर करलू अहाँ दुनू भाइ बहन साथ पलाय जाइत हँसते खेलते देखते तनिका और अहाँकेँ कष्ट होयत अभी एकटो कंठ पे सवार होवे छै चाय पिय घड़ी ओ घड़ी दू कंठ पै सवार हो जाइ लेकिन हमरा लगैत जे हमे दुःख झेलै छियै से अहूं दुःख झेलब ने दू बुतरू केँ तऽ हमरा केँ भी देख केँ बड नीक लागेत
एते बराबरी अभी हमरा करय केँ मोन नै कऽ रहल हन थोड़ा अन्तर रहनाय जरुरी अय बीच मे देखू हम सोचले रही लेकिन अभी जे हम कुछ महीना से जे हम झेल रहल ली ह न इ हमरा लेल बडा कष्ट हँ माइके म रही तऽ हम सोचले रही एक बार करबो करली लेकिन भगवान हमरा सफल नै करलन आब यहां आके तनी हमर दऽ देलकै हन भाय दूगो नाव में हम पांव डालबय सम्भाल पेबे की डूबबय एहन गोता खाय लेल हम तनि हमरा बहुत जादा गेहन चिन्तन और हिम्मत केँ जरूरी छै
देखो सखी जेना हमे एकटा गप सुनु अहाँ हमे जे कहै छियै कि अहाँ केँ हिम्मत हारे केँ नै ठीक छै अहाँ स्त्री ताकत केँ पहचानू
अहाँकेँ अन्दर जे शक्ति छै वहाँ केँ अहाँ पहचानू
हँ हं
हँ आ पहचान के फैसला करू जेना अहाँ की फैसला करै छी से अरे अहाँ केकरो से कम छै की
नय नय हम त एकर माई छियै
जे अहाँ
अहाँके सखी दूगो सम्भाल लेलखिन अहाँके भौजाइ दूगो सम्भाल लेलखिन तऽ अहाँ पीछे काहे रहब
अरे हमर भौजाई बड़ा किस्मत वाली भाग्यशाली ह हमर भााय के रूप मे ओकरा बड़ा मतलब की बोलो हमर भौजाइ हमर भाय हमर भाय हमर भौजाइ वाला काम करे ओ हमर भाय दुनू बच्चा के एक हाथ से सम्भाले छै ओ खाली दूध पीबे छै हमर भौजाई बुझलियै बाकी ओकर जे सब चीज हय से हमर भााय सम्भाल लेहे एक हाथ से
बताऊ
कोन जनम के उ पुण्य कमेलकै रहए की करलकै रहए जे की बताऊ हमरा तऽ लगबे नइ करे हमर भाय छै ओ हमरा ऊपर जे हुकुम चलबे रहे अभी ओ एकदम सर्कस के तरह सर्कस के जे की बोलेहे हे शेर रहै ने ओकरा जे की ओ रिंग मास्टर बना के नचेबते रहे नाचते रहे छै
देखो शादीके बाद तऽ सभके जिन्दगी तनिका बदलै छै न
चलो सखी अब हम करब अहाँके तनिका देरी में हमरा आर के एकटा अ कॉल आबे छै ठीक छै
ठीक छै ठीक छै
कटा